हँ हेलो हँ हेलो हेलो हलो हेलो
हेलो
हेलो
हेलो
आबाज नैइ जाइ छ की
हँआबै छै की हाल
ठीक छै तू कहक की हाल चाल
ठीक छै
ब्लूटूथ सब नहि ने लगेला छौ
नहि कहां लगेने छियै
ओ त तऽ हम कहि आवाज किया नै जाइ छै
आब जाय
हँ हँ आबै छै खाना पीना भए गेलै
भए गेलै तोहर भेला
हँ दिन मे भेले रहे आब सांझमे बनते मुर्गा आन ले ले एलियै
तऽ
आ आब जेबै तब खेबै ब नै चाहियो कहाँ पीलिअ अपनासँ बनाकऽ पियैमे बड़ा आसकैत तऽ अभी चौक तरफ निकललियए ह त पिबै मार्केट तरफ आयल छियै तब पिबै
चलै छियौ ह
अहाँके भेलै
हँ हँ भए गेल
खाना की सब बनै रैतमे
बनतै रोटी सब्जी
अच्छा बरसात होइ छै कि नै
नै एखन तऽ नहि भए रहल छै लेकिन होइवला छै
ह
मौसम छै खराब गर्मी बहुत छै
आम सब खेली खूब आयल रहि कि ने आम सभ एयलहु रहै खूब
आम
हं
हँ खाइ छियै
नीक लागै छौ
नीक नहि लागै छै फेर खा लै छै
अच्छा भोज भात होइ छै कि नहि
भोज भात एखन कहां होइ छै कतहु
तऽ भोज कथी की लागै छै सब बेसी
पूरी सब्जी के
आरो पूरी सब्जी मे की सब
पूरी सब्जी बस इएह पूरी सब्जी के जे भोज होय छै
ओ अ मीट नहि नीक लागे छै मटन
ओ तऽ बढ़िआँ लगिते छै
ओ तऽ फेवरेट छिय की
हँ
तऽ भात मे नीक लागै छै की पूरी मे मतलब रोटी मे
नहि दुनू चीज मे
दुोनो चीज म नीक लागै छ
हू
ओ एकटा होइ छै ने तैो सबसँ बेसी कोनो चीज नीक लागै छै
ओ भात में
भाते में
हू ह
मछली नीक लागै छौ कि मीट बेसी कुन मछली आ मीटमे सभसँ ज्यादा की नीक लागै छौ मीटे ओ सुनने छियै बाढ़ि आबे वाला छै तोरा सबके धार सब ने छौ गाम मे
छै की अगल बगलमे छै अगल बगलमे छै
अच्छा
दू तीन किलोमीटर अगाँ जाक
अपना सबके दू हजार आठ मे बाढ़ि एलै र याद छौ तोरा
हमरा याद छै बढ़िआँ सँ छै याद
अच्छा कतय रहिय गामे मे
हँ
घरो सबमें पानि गेलो रहे अंगनो सब में
बहुत गेलै रहए
अच्छा हमरा सबके तऽ नहि एले रहे लेकिन सुनलियै दू हजार आठ मे बड़ा भयंकर बाढ़ि एलै रहए
हमरा सबके एले रहै कियाकि हमरा सबके नजदीक मे छै ने
हू
अच्छा
हमरा सभके अलेय रहए
तब तोहाँके मतलब तु सब कतय गेली रही तोन गाँवमे तऽ नहि रहल हेभी
नहि बहुत ज्यादा आबि गेले रहै घर सब में पानि घुसि गेल रहे
हँ तब की केलियै सामान तामान लेगली रहे
सामान तामान ने समान तमान जे रहे से चलि गेलयै एमहर ऊमहर
बाइह गेलौ
हू टी वी सब रे सभ सामान चलि गेलै हमसभ चलि गेलियै रहे दिल्ली
ओ तऽ फेर कते दिनके बाद एयली रहऽ
एलियै पानि पूरा हटि गेल रहऽ दू तीन महिनाके बाद
अच्छा तीन महिना बाद पानि पूरा हटि गेले रहे म सामान तामान रहे की नहि राखल घर सभमें
नहि अधहा से ज्यादा सामान चलि गेलै भस गेलै र
ओ ओकर सरकार किछु मुआवजा देलकौ रहए कि नहि
देलकै रहऽ
ह तऽ बाढ़िके नामसँ तऽ आब डर लागै हेतौ
आब बहुत डर लागैत छै आब नहिए आब ओहाय बढ़िया
ओ डर लागे छौ
बहुत डर लागि छै तोड़ा सबके नहि एलौ रहऽ
अच्छा आरो कही दिनमे कीसभ बनल रहै खाना नहि हमरा सभके नहि हमरा सबके गाँवमे एले रहे मतलब मतलब हमरा सबके के नहि एले रहे बगल तगल मे रहे खेत पथार में पानि रहे लेकिन हमराके डेरा घर तक
तोर सबके घरो दूर छौ ने सुपौल जिलामे जा
ओ सहरसो मे एले रहे मतलब हम सबके गाँवमे एले लेकिन हमरा सबके नहि एले रहऽ खेत पथार सबमे पानि रहै लेकिन हमरा सभके कोनो क्षति नहि पहुँचलय लेकिन मतलब रोड सब बाधित रहै हमस सहरसा जइयै ने तऽ नावे पर जइयए धारे धार मत्स्यगंधा लग उतारे रहै बुझलिहिं
तोहर की बनि रहल छ खाना
अभी तऽ मुर्गा ले लेलियो रह तऽ सोचलियै बात क लियै तऽ फेर एते गाड़ी लगेलियै बगल में तोर से गप करे छी के जेबै मुर्गा लेबै मुर्गा बनेबै रोटी बनबै लए तऽ आबे नहि छै तऽ रोटी आ तऽ मँंगगा लै छियै या फेर भाते टा खाइत छियै
ओ
जदातर खाना बन मतलब महंगाइए लै छै आब आसकैत रहै छै बनाबैके सेमेए पड़ै छै लगभग खर्च
तिल छै
नहि होइ छै एक तऽ आटा सनल नहि होइ छै दोसर हाथ झरकि जाइ छै
आओर केओ नहि छ
गोल नहि होइ छै
साथमे आओर केओ नहि रहै छ
नहि साथमे आओर ककरो रखते नहि छिय अकेले रहै छिय
हमर मतलब रूममेट के साथ रहय मे नहि नीक लागे छै आब हमर होइ छै कि सामान तमान बड़ा फेकल फेकल रहै मतब किछो पैसे टाका रहतौ ने
हुँ
कोनो समेट कऽ नहि राखल रहै छै मतलब रूममे ओनाहियए डायरेक्टे रहै छै आब सभके सग एडजेस्ट नहि भए पाबै छै
तऽ घर कहिया एबहक
जन्माष्टमीमे
की
जन्माष्टमी मेलामे
अच्छा
मेला मे हमरा सबके बहुत जबरदस्त मेला होइ छै प्रोग्राम होइ छै तू तऽ देखले छिन ने पछलो बेर तऽ देखे लए रहियौ
हँ याद छै
हुँ तऽ जन्माष्टमी मे जेबै
हमूह आबि जेबअ मेला देखलय
आबि जो तोड़ा ते कहलियो पछिलो बेर पिछला बेर तऽ हम कहने रहियै तू एक बेर आबिजो लेकिन आब तऽ आबैे टा पड़तौ
हाँ जरूर अबै
आब तऽ कोनो एहन थोड़े छै आब तोरा आबैये टा पड़तौ जी
से तऽ तूँहू एब आब
हम तऽ जेबे करबै अरे हम तऽ जेबे करतियो जे अबे करबै लेकिन हमरा पता रहै ई नहि हेत तू नहि ऐतीह लेकिन आब त आबैय मे परतो आब तऽ आबैए पड़तौ
आब ते सोचयौ नै पड़ते
सोचयो ने पड़ते
आब तऽ सोचैयो नहि पड़तै
हू
नहि जेबै
बिल्कुल बिल्कुल जखन मन तखन आबि सकै छी अगिला बेर जन्माष्टमी एतैए हेतौ की सब गोटा केँ आओर सब कही बाबू सब ठीक छौ
हँ बाबू सब ठीक छौ
अच्छा
अम्हरो गर्मी छौ गर्मियो छौ अम्हर
इम्हर गर्मी नहि बुझाबे छै कियाकि गंगा के बगल मे छियै ने तऽ शाम के जादा ठंडा लागऽ लागै छै
ओ
नजदीक भागलपुर तऽ चारू तरफ गंगे छै न
हँ बसल छै हँ भागलपुर तरफ गंगा नदी छै न
ह चारो तरफ ए कता भागलपुर भ गेलौ तऽ सुल्तानगंज भए गेलौ अगवानी
हँ
मुंगेर तुंगेर चारू तरफ गंगे छै बुझलिही बीचमे एकटा छै तां लए कऽ मम्मी सब कहलक जे देखिय बाढि हेतौ तऽ आबि जइहे एना करिये करियह
एखन बाढ़ि नहियो आबि सकैए ओते बारिशो कहाँ होइ छै
नै इम्हर तैयो आब जाय छै ने गंगा सब उ गंगा सब मे होइ छै कि जे आइ एता पानि छौ काल्हि पांच किलोमीटर दूर रहतो बहुत दूर तक अथी होइ छै कैट जाइ छै हमर सबके पहिले एकटा दादी रिहै पतियौत दादी ओ भागलपुरे तरफ के रहियै नारायणपुर घर तऽ ओता होय रहे कि न खेती ए महिना नहि हो रह ओ सब आबि जे रे सब बेर एना पानि के टाइम मे एतैआबि के रहय रहे मतलब मामा सब
हँ
ओहि लए क माँ सबके के डर भेल जे नहि कोनो हेतौ तऽ ऐब जैहिए बुझलिय लेकिन आब सगरे सब के स्थिति बढ़िया छै सरकार बढ़िया बना देलकै रोड सब ऊॅंचा
हँ से तऽ छै
ठीक
आब बाइरो ओते पैनो होतै ज्यादा नै हतै
एबो करतै तऽ की हेतै आब तऽ तू बड़गाँव आबि सकैत छी सभके ल
हँ, आ से छै। आब बैरह हेतै तऽ तोरे घर, तोरे गाम आबि जएबो।
आबि जइहें ने, एतय तऽ मोने लागतौ बड़की टा गाम छै।
प्लस आँगनोमे केओ एकदम कहेवला नहि छै हमसभ। माँ पप्पा, भैया भाभी, हम, तू या अनू। एकटा सेपरेट होइ छै ने, ओना टाइपके छै।
बुझली लेकिन बड़का गाममे एकटा चीजके बड़ा दिक्कत रहै, लोकक डीह सभ बड़ा छोट छोट रहै। तोरा सभके हेतौ, छोट गाममे बड़का बड़का रहै छै। की बाबू, सभ के हल्ला कऽ रहल छौ?
बाबू सभ ओना खेल रहल छै।
बर्थडेमे खूब भोज केलली, लेकिन हमरा नै बजेलहि, सएह ने?
अगिला बेरसँ तू आब।
आ एकटा बहिन पता नहि, भागलपुरे राखी भेज देलकै ओकरा पता। पता नहि, हमर एड्रेस तऽ यसँ भेलै नहि भेटल। नामे सँ भेज देलकै, नम्बर हऽ मधु। मधुबनीके रहियै, लेकिन ई मधुबनी नहि, मधुबनी जिलाके रहियै।
हँ ह
ओना पूछलक, कतऽ रहै छऽ? कहलै, भागलपुर। भागलपुर कता हौ, एना एना। हमरा की पता यऽ, एना एना बात छै।
तऽ भेजिए देलकै रहे।
हँ रक्षाबंधन तऽ आब नजदीक आबि रहल छै, हँ, बढ़ियाँ छै।
चलऽ, नीकसँ रहियऽ, फेर तोरासँ हम सम्पर्क बनबै। ठीक छै। आओर सभ बढ़ियाँ ने? खाना ताना बना ले, नीकसँ टाइम टेबल।
ठीक छै
ठीक ने
ठीक